ओ
हेलो
हाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हाँ हमहुँ सब ठीक छी आओर की सब कऽ रहल छी हँ हमर सबके तऽ नहि बनल हेन आब बनत अहाँ सबके चढ़ि गेल
तर काय चढ़ले हन
कथी कऽ
आलू परोर कऽ
अच्छा परोड़ अपना घरेमे उगेने छी
हँ हँ आब गाँव जरूर किने के खायब तऽ फेर कोन फायदा गाँवमे शहरमे तखन तऽ कोनो अन्त रे नै रहि जेतै अपन घर करै के बाजू में नहि देखै छियै कनिटा के बाड़ी हमर छलै ओहा में रोप देखिए हे परोड़ खूब उल पर रोपल हाँ एहि बेेर कऽ गर्मी सब नहि होई छै गर्मीसँ रुप छियै गर्मी छै लकड़ी सब र रोप देलौ बैगन सब कर जेना गाछ सब हँ खीरा बिज्ञ सब करू रै दै छ आरामसँ
भिंडी रोपलो कि नाई
इणडियोहान
पैय सब चीज अपने
ओ के केड़ा तरकारी पाइक गेल तऽ फेर के रोकल हुँ सब चीज अपन र अपने बाड़ी मे अपन रखने रहै छी तऽ
हुं
सब साल अपन हम गेलं तऽ जंगल ब छोड़ देे जंगल बौन उगी जेतै अभ नहि
हू हू
जमीनके काज रहै छै तऽ सा करबाबैत रहैत छै तऽ जमीनो काज आब गेल अपन साफ करा रहल जमीन ह बेर देख सिखलि यै हन तऽ जमीन पर उह एहि बेर परोड़ सब देलियै हेन कदीमा लतरा देलियै हन भिंडी गेलियए हन फेर केरा के गाछ सब धात्रिक के एगो गाछ छैहौ कोना एम्हर त तऽ जते गिरबे करे छै छोट मोट तऽ नहि छै जगह जगह तऽ छै बड़का टा कऽ अपन बैंगनों के गाछ सब बीच बीच में कनि कनि दूरी पर रोपि देै छियै
अपना सब के तऽ गाँव घर मे रहला से इएह होइ छै फायदा लोक के जमीन जथा बाड़ी झाड़ी सब रहलै तऽ गाछ सब लगेलेथ
हा आ ओकरो जे फायदा नहि उठेबे तरकारि यो सब सब कीने के खाय पड़तै तऽ से बात फेर नहि हेल रहल ठीक जखन ते जखन तर सब चीज अहाँके कीने के खइ के त
हँ तखन गाँंव मे शहर मे सुविधा ह हूँ
खनो कखनो होइ छै तऽ खीरो सब उगा देलहुँ भेल तऽ भूजा सब होइ छै सेहो सब रोप दै छ कननो क बाद तऽ जे खेलना से खेलन नहि तऽ सब्जी लगाबै छै ओकर सब सँ बेच लै छियै
हाँ ओकरा सब्जी दोसर बदल ले छै खेब ह हँ अपना सब सब गाँंव घर में तऽ ई सब के
एक बेर बेच ले छिय तऽ फेर भरि साल हमरा आब सब ज ओकास से बदलाैत रहैया आब जखनो कोनो सरि के म आयल तमे हम बजि लेलहुँ ओकरा सब्जि तरकारी आर चलैत रहै छै हमर काम उहे सब दित रह छै आई ओते अी
सब्जी हू हू आइ काल्हिके तऽ देखै छियै सब्जिए मे बेसी पाइ लागै छै ने कोइ टेंशन छै तऽ अहाँ फ्री रहब
सब ची सब के दाम देखे छी रहल छै धीरे धीरे एतेक महंगा सब्जी के खायत आ तहिमे अपने मोग खाइ छीय आ बचि जाई छीए अपन तहिस वह अपन जमीन जे खाली छोड़ देते से बढिया
हँ हँ
जे अब खाली जे जमीन के छोड़ि देबै ताहि से बढ़िआँ खाली जमीन के छोड़े से खाली जमीन छोड़े अपना कि आब काम कऽ निकाल लेब एहिमे से सह ने बढ़ियाँ हयैत
हाँ आ किनुआ सब्जी मे देख खाद देने रहे छै कि की देय छै
हुं
ओ तऽ अपन रहैया तऽ अपन सभ
तऽ सुनै छै कि जानवर को मार काट के धऽ देै छै जमीन मिलाइ दै छै तरकारी में कोन कोन चिस सुनलियै हेन केमिकल सब मिला दै छै से हा तो के खराब करत ताहि सब चीज सब ई सब बदले रहल अपने गेल अपने खेलो अपन रहल अपन घरे में रहल
देहो में फायदा करत अहाँ के
ओ सऽ
हाँ दूगो रुपैयो भऽ जायइत हयत ओहि सँ अहाँ के
हऽ अपन तरकारी उगोब अपन खेट नहि होइ छै तोहर दूर जे उमहर खेत सब छै उम्हरो आ हम नहि होइएा तऽ कखनो कखनो सब्जी सभ रोपि दै छियै आब आब जखन चाउर गेहूँम उगबे के बीच में बड़ टाइम बच जाइ छै ते में पाइन बढ़ियांँ से तऽ हम रोप देलहुं तरकारी सब उमहरे उगै छै बडड बड उगै छै ओते तरकारी बड उमहर से उगैत रहै बेचले छी इमहरसन तरकारी केल हुं जमीन म क बड़ बढ़िआं छै मर जमीन छै ओ हीरा छी हीरा तरकारी जे ओ कोनो नहि छोड़ै छियै ओ जमीन के य चाउल के खेत में चाउल रोप लहु
पियए के दुखते नहि या कोनो खेते से सब्जी आबैया ग गाय महींष सब घरेमे रखने छी अपने दूधो दहि कमी ह नहिए
ह ताकि सएह एगो बात गाँव में रहै छै आब देखियौ ना छियै सभ चीज अहाँके अपने घरमे भेट जायत छैाउर गहूॅं के सीजन होइ छै सेहो हमर खेत मे पैचे जाइ छै आब बचल कथी आब दूध दही जे हयत सेहो
मिथिला के लोक सब जे होइया से सब बहुत समयके चर छथि नहि होइ छ जे पाँच रुपआ खर्च य तऽ ओहिमे केना दू रुपआ बचाइयो लो आमद यऽ तऽ ताहि सभ दुआरे अपन सभके ई सुविधा तऽ बड्ड होइया सब्जी तब्जी सब नहि खरीदय पड़ैया
कोनो कोनो किछु होइ छै किछो खाय के मोन कल तऽ पाय सब न खर्चा होइ छै सब्जी तरकारी फल जेहो भेल अपने उगे छै छै आब दही अपने सबके भोज छ पोखरि मे माछो रहै छै साले साल तैयो ले भऽ जाय छै आ दूध जे होइया से बेच
गोट गोट सभ खेत मे करैत है
ह तऽ तैय गोबर जेइ छै ता अपन सबके जार ओ ज जरबे मे काज जाइ छै उपमा बनि जाइ छै
आ बूट सब रोपने हत तऽ तेलो सबके नहि दिक्कत होयत
हँ आ ततेक नहि आब की कहौ गाँं मे रहबै ताँ पाय खास करै बात सब ने ठीक है अहाँके सब चीज के सुविधा ये अहाँ लग जखन तखन सुविधा इस्तेमाल करू आब जमीन पड़ल रहै आब जूटल रहै स बढ़िआँ क मेहनत करू उगाउ आ खाउ अपने
हँ से तऽ आ
हँ हँ नहि सएह कहलहुँ की सबजी हं गाय मे सब ते एखन ठीक छै बर्षो होय छै मौसमो ठंडाल रहे छै गर्मी मे की गर्मी पड़ छै लेकिन पू धीप जाइ छलै ताहि मे भरि दिन पानि ऊपर तऽ होइ ने गाय मह प्यास से भरि दिन उल बुलाल रहै छलै मने नहि रहै कतौ अपने बेहाल रहै छलै ओ पानि के चक्कर मे
ओ
आब कनि वर्षा भेलै हन एक दिनसँ तब कनि शान
हू हँ हँ आब दूध होबा रहा त
ह आब भऽ गेलै गर्मी बीतले आब ओकरोसभके आब की कह हम गाएके तऽ तखनहु चलि जाइ छियै महीँस तऽ नहि बुझै छियै हींषा गर्मी मे नहि होइ छै रहल ओकरा सबके पूरा एकदम ओकरा सबके की छै रोज रोज पानि मे नहाउ त जते देर नहेबे तते देर नहात ब गर्मी में ओकरा बुते चार के नीचा मे गरम चार के नीचा मे सब उबला हत उसना करते ओते त ओकरा सब क्षमता रहै छै आब की करै किछु बजियौ की बाजतै स बाजैयो लए तऽ ओकरा सब नहिए आबै छै भरि दिन गरमीमे उलबुलायल होइ छलै ह आब वर्षा भेलै हँ तऽ ओकरो सभके चैन छै हमहूँसभ चैनज छी आराम से वर्षा भेल मौसमो ठंडल छै
घास सब बच्चा पर उर
हू आब मौसम सब ठीक भऽ रहल छै धीरे धीरे की कहौ एहन तऽ मौसमके बीचमे तेहन हाल कि कतहु खूबे बारिश खूब खूबे तूफान आबै छै आ कतहु पानि पियए लए नहि छै देखलियै हन सुनलियै हन बम्बइ दिल्लीमे जेना बारिश भेलै हन लागे छै तूफान लेहान सब जगह डूबेने छै
ह्म हू
अपन गामवमे देखियौ तऽ पियए लए पानि नहि
हँ समाचारमे हमहु सब देखलहुँ हँ और सब बढ़ियां छी
पने के बड़ दिक्कत छले हँ और सब ते बढ़िया य पानिक दिक्कत एगो भेल आसान तऽ देखै छीिय कल तऽ एखनोहु नहिए धर ह लेकिन कॉल एख नहि धरलक कॉल की
हू ह आब धरऽ लागत तैयो
हँ आबधरतै
हू
ह क कनी टाइम कनी टाइम र न ही बरस होइत रहै तऽ कलो सब धरऽ लगतै
हू ह ओर बाबा माँ सब ठीक छै त अहाँके
हँ ब माँ तऽ ठीक छै बाबाके कनि तबियत लागेखन बिगड़ल छै नहि ठीक छै तबियत
हू हू
नहि बुझै छिय आब उमर भए गेलै हन पाचन सब कमजोर भए गेलै गैस सब के दिक्कत लागल रहे छै
ह ह उमर भेलासँ तऽ ई सब भए जाय
ह आ दबाइ सब जते खाइ छै से सब ओर की करते दवाइ तऽ खाये पड़त बेसी दवाइयो खेनाइने ने ठीक रहे छै बाहड़री ले शरीर के सेहो नुकसान करतै आब की कहतै ओपर